सकार मित्र
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छियै हँ हँ अपन अपन सुनाउ हमरो तो ठीक छै
अपन सभ ठीक छै मित्र आय हम सोचलहु जे मिथिलांचल भोजक विषय पर गप करी हमर विचार मिथिलांचल भोज केवल खाना नहि बल्कि अपन संस्कृति परम्परा अतिथिक सम्मान प्रतीक अछि
बिलकुल हँ बिलकुल सही केहलियौ मिथिलांचल मे जखन कोनो विवाह उपनयन पूजा आ पान सुभ होइत अछि तखन भोजक तैयारी बहोत उत्साह से कयल जाइत अछि पूरा गाम मे खुशीक माहौल बनी जायत अछि
बिलकुल मित्र हमर याद अछि जखन हम गाम मे विवाह भेल छल तखन भोजक तैयारी दू तीन पहिनेसँ शुरू भेल रसोया सभ आबि गेल छलाह आ घरक लोक सभ मे पूरा मन सहयोग करति छलाह
बिलकुल हँ भोजन तैयारी मे केवल परिवार न बल्कि पड़ोसी आ रिश्तेदार सब सेहो हाथ बँटाबै छथि एहन सहयोग मिथिलांचल विशेष पहचान अछि
मिथिलांचल भोजन मे अतिथिक सम्मान सभसँ पहिने होइत अछि लोकक सब के आदर सङ्ग बसाओल जाइत अछि आ प्रेम से भोजन परोसे कर खिलाओल जाइत अछि
बिल्कुल पहिने लोक पूछैत छथिन आरो किछ लेब भोजन नीक लागल कि नै ई अपनापन अ भोज के विशेष बना दैत अछि
बिल्कुल हमरा तऽ दालत भात तरकारी चोखा बड़ा पापड़ अचार आ दही कऽ स्वाद बहुत पसन्द अछि एहि सभ संग भोजन आनन्द दुना भरि जाइत अछि
बिल्कुल मिठाई बिना तऽ भोज अधुरा लागैत अछि खीर रसगुल्ला गुलाबजामुन आ आन मिठाइ परोसला बाद अतिथि बहुत प्रसन्न होइ छथि
बिल्कुल भोजनमे रसोइया सब बहुत मेहनत करैत छथिन भोरे राति धरि स्वस्थ्य भोजन बनाबैत छथि ताकि कोनो अतिथिक कोनो असुविधा नहि हो
सही बात स्वादक संग संग सफाई पर सेहो विशेष ध्यान देल जाइत अछि स्वच्छ वातावरण में बनल भोजन सब केँ पसन्द आबैत छथि
बिल्कुल मित्र बिलकुल हँ तो हमरा तऽ दाल भात तरकारी चोखा बड़ा पापड़ अचार आ दहिये एक स्वाद बहुत पसन्द अछि एहि सभ संग भोजनक आनन्द दुना बढ़ जाइत अछि
हँ मिठाई बिना तऽ भोज अधूरा लगैत अछि खीर रसगुल्ला गुलाबजामुन ह अन मिठाइ परोसला बाद अतिथि बहुत प्रसन्न होइ छ्थै
बिल्कुल मित्र भोजनक रसोइया सब बहुत मेहनत करैत छथि भोरस राति धरि स्वादिष्ट बनाब बचत अछि ताकि कोनो अतिथिके असुविधा नहि होत
सही बात स्वादक स स सफाई पर सेहो विषय ध्यान देल जायत अछि स्वच्छ वातावरण में बनल भोजन सब केँ पसन्द आबे छै
बिल्कुल मित्र मिथिलांचल भोजन मे पत्तल पर बेसी कर भोजन करबा अपन अलग ही आनन्द अछि सभी लोको एक ही पत्तति मे बेसीगर भोजन करैत छथि जे समानता अपनापन भावना पैदा करैत छथि
बिल्कुल हँ पातीमे बेसी भोजन करब हमर पुराना परम्परा एहि से सब लोग एक दोसर से गप्पा करे छथि आ खुशी से भोजन आनन्द लय छथि
बिल्कुल भोजनक समय बच्चाभ बहुत उत्साहित रहैत छथि जो सब जल्दीबाजी बेसैत चाहैत छथि ताकि स्वादिष्ट भोजन खा सकथि
बुजुर्गसभ सेहो भोजनमे सहभागी होइत छथिन ओ सब भोजन कऽ स्वादक प्रशंसा करैत छथि आ पुरान समयक भोजन कथा सुनबैत अछि
हमरा लागैत अछि जे मिथिलांचल भोज केवल पेट भरबाक माध्यम नै बल्कि संबंध मजबूत करबाक अवसर सेहो होइत अछि
हु बिल्कुल सी कहिलियौ दूर दूर से आयल रिश्तेदार सब एकठाम बैठल छथिन गप करै छथिन आ आपसी प्रेम बढ़ाबैत छथिन
बिल्कुल भोजक समय सेवा करबाक आनन्द सेहो बहुत होइत अछि युवा सभ पानी भोजन आ मिठाइ पड़ोसीक कर अतिथिक सेवा करबैत छथि
हँ अतिथिक सेवा करब मिथिलांचल पारम्परिक महत्व तऽ ओ पूर्ण भाग छै लोकोग पूरा मन से सेवा करै छथिन
बिल्कुल मित्र जखन सभ अतिथि भोजन कर सन्तुष्ट होइत छथिन तऽ भोजनक प्रशंसा करैत छैथ तखन आयोजक बहुत खुश होइत छथि
सही बात सफल भोज ओहिी दिन मानल जाइत अछि जखन प्रत्येक अतिथि मुस्कराए घर लौटे छैथि
बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे आधुनिक समयमे बहुत परिवर्तन भेल अछि मुद्दा मिथिलाञ्चल भोजन अपनाय बैमे आईयौ बरकरार अछि
परम्परा बदलल नहिअछि आधुनिक व्यवस्था रहै तमुदा आतीथि सम्मान प्रेम अपनापन सदिखन रखबाक चाही
भविष्यमे सेहो हम चाहबक जे मिथिलाञ्चल भोजन ई सुन्दर परम्परा सदिखन जीवित रहै
बिलकुल अपन भाषा संस्कृति भोजन आ परम्परा ई बचाकऽ राखब हमर सभक कर्तव्य अछि
बिल्कुल ई बहुत नीक लागल आय सब विषय पर गप्प करब मिथिलाञ्चल भोजन वास्तवमे अपन संस्कृति प्रेम सम्मान आ एकता सुन्दर प्रतीक अछि
बिलकुल मिथिलाञ्चल भोजन सभसँ पैघ विशेषता अछि जे एतय अतिथिके भगवानक समान मानल जाइत अछि अतिथि जखन भोजन करै बैसैत छथि तखन घरक लोक पूरा आदर आ प्रेम स हुनकर नकरसेवा करैत छथिन
हँ हमरा याद अछि जे हमरा गाममे जखन कोनो भोज होइत छल तखन घरेके लोक बार बार पूछैत छल आरो भात लेब डाल बढ़ा दियौ मिठाइ आओर लेअपनापन बहुत नीक लागैत छल
बिलकुल जी अतिथििक आहिमे कोनो चीज समाप्त भए जाइत छल तऽ तुरन्त फेर से पड़ोसीके देल जाइत छल ककरो कोनो प्रकारक कमी महसूस नहि होइत एहि बातक पूरा ध्यान राखल जायत छल
बिलकुल मित्र बिलकुल मिथिलाञ्चल भोजलमे। व्यञ्जनक विविध आता सेहो बहुत आकर्षक होइत अछि दाल भात आतरकारी। कढ़ी चोखा बड़ा पापड़ अचार सलाद दही आ मिठाई। सभकिछु स्वादिष्ट होइत अछि।
हँ आ प्रत्येक व्यञ्जन अपन अलग स्वाद राखैत अछि। अनुभवी रसोइया सब बहुत मेहनत से भोजन बनाबै यछथि जहि से अतिथि सब संन्तुष्ट भए जायंत छथि
बिल्कुल हमरा त विशेष रूप सँ दही खीर आ पुआ बहुत पसन्द अछि भोजनक अन्तमे जखन ईसभ परोसल जाइत अछि तखन भोजन आनन्द आरो बढ़ि जाइत अछि
बिलकुल हमरो खीर बहुत नीक लागैत अछि जखन ताजा दूध सँ बनल खीर परोसल जाइत अछि तखन ओकर स्वाद बहुत दिन धरि याद रहैत अछि
बिल्कुल मित्र भोजनक तैकयारीमे महिला सभ सेहो बहुत मेहनत करैत छथि कियो मसाला तैयार करै छथि कियो मिठाई सजाबैत छथिन तऽ किियओ रसोईयक सहयोग करैत छथि
बिलकुल सही कहलियैह विवाह या कोनो शुभ अवसर पर पूरा परिवार एकजुट भए जाइत अछि एहि सहयोगसँ काज जल्दी आ नीक ढंगसँ पूरा होइत अछि
बिल्कुल बच्चा सभ भोजन नाम सुनैते बहुत खुश भऽ जाइत छथि जो सभ बार बार पूछेत रहथि कि भोजन कखन शुरू होयत
ह जखन भोजन परोसल जाइत अछि तऽ बच्चा सभ उत्साह से पाईत मे बेसी जाइत छथि मिठाई देखैत हुनकर खुशी देखबा योग्य होइत अछि।
बिल्कुल मित्र। बुजुर्ग सभ सेहो भोजन बहुत आनन्द लेत छथि भोजन करत-करत ओ सभ पुरानक समय विवाह भोजनक कथा सुनबैत छथि जे सुनि क सभ के बहुत आनन्द आबैत छथि
इ परम्परा बहुत नीक अछि, एहि स नव पीढ़ी अपन संस्कृति, रीति-रिवाज़ खान-पानक महत्व बुझैत छथिन
हमरा लागत अछि ज भोज केवल स्वादिष्ट भोजनक नाम नहि बल्कि प्रेम, सम्मान आ मेल-मिलाप मजबूत करबाकऽ अवसर सेहो अछि।
बिल्कूल, जखन दूर सँ आयल रिश्तेदार एकठाम बेसैत छथिन तखन पुरान याद ताजा होइत अछि आ सम्बन्ध आरो मजबूत बनेत अछि।
भोजन परोसबे एकटा कला अछि ज प्रेम से परोसे देल जाय त साधारण भोजन सेहो बहुत स्वादिष्ट लगैत अछि।
ह, एहि कारण मिथिलाञ्चलक भोजन चर्चा दूर-दूर धरि होइत अछि। लोक भजनकऽ स्वादिष्ट बेसी सेवा भाव के याद रखैत छथिन।
हमरा लागैत अछि जे भोजनकऽ साफ-सफाई समय सँ पूरा ध्यान देबाक चाही, स्वस्थ वातावरण बनल भोजन सभके स्वस्थ रखैत अछि।
बिल्कूल स्वच्छता आ अनुशासन रह त अतिथि के आरो नीक अनुभव भेटत आ आयोजन सफल मानल जायत।
बिल्कूल भोजन सम्पन्न भेला बाद जखन अतिथि सभ आयोजक प्रशंसा करैत छथि तखैत पूरा परिवारकऽ मेहनत सफल बुझाइत अछि।
ह, मुस्कराइत अतिथि सभके विदा करब आयोजक लेलऽ सभसे पेइघ खुशी होइत अछि इ। ई संतोष ढंग से नै किनल जा सकैत अछि।
एहि बेर हमरा आशा छै जे आधुनिक समयमे सेहो मिथिलांचल भोजन ई सुन्दर परम्परा सदिखन जीवित रहत
बिल्कूल हमरो ओहिने विश्वास अछि अपन भाषा भोजन संस्कृति अतिथि कऽ सम्मानक परम्परा कखनो समाप्त नै होयबाक चाही।
बिल्कुल अगिले बेर जखन गाम मे कोनो भोज होयत तऽ हम दुनु एक साथ जरूर जायब आब मिथिलांचल स्वादिष्ट भोजन आनंद हम लेब।
अवश्य मिथिलांचल भोज। केवल भोजन नहि बल्कि प्रेम अपनापन संस्कृति या सम्मानक जीवित परम्परा अछि आ एहि पर हम सभके सदिखन गर्व रहबाक चाही
बिल्कूल मित्र हमरा लागत अछि जे मिथिलांचल भोज केवल स्वादिष्ट भोजनक कारण प्रसिद्ध नै अछि बल्कि। एतय लोकसभ जे प्रेम अपनापन आ सम्मान अतिथिक से करैत छैथि ओहि कारण ई भोज सभके मनमे विशेष स्थान बना लैत अछि।
बिल्कूल मिथिलांचल मे कोनो अतिथि खाली हाथ नै जाय छथिन। घर कऽ लोक बार- बार आग्रह करैय छथि जे आरो किछु खाय लिउ संकोच नै करू। व्यहार मिथिलांचल के सबस सुन्दर पहचान छै
हमरा याद अछि जखन हम चारि भायक विवाह भर गेल तखन पुरा ग्राम मे तैयारी जुटल छल किओ तरकारी काटत छल किओ मशाला पीसैत छल तऽ केओ अतिथिक बैसाक व्यवस्था करैत छल सब अपन अपन काज बहुत खुशी स करैत छल।
बिलकुल एहन संयोग आजुक समयमे कम देखय लेल भेटैत अछि गामक भोज लोक सबके एक सूत्र मे बांधी देैत अछि। एहि अवसर पर ककरो बीच छोट पेइघ भेदभाव नै रहैय के चाही।
भोजन दिन भरोइ रस्सीमे चहल -पहल शुरु भरि जाइत अछि। पैइघ पैइघ दलमे भात दालि तरकारी आ अन्य व्यंजन बनैत रहैत अछि। स्वादिष्ट भोजन सुगन्ध चारुकता फैइल जाइत अछि।
सच कहि तऽ सुगन्धक भुख आरो बढ़ि जाइत अछि बच्चा सब बार -बार रसौ लग जा कऽ पुछैत रहैत छथिन भोजन कखन तैयार हैत
जखन पाॅति लागैत अछि तऽ सब लोक एकसाथ बेसी कऽ भोजन करैत छथि। तखन देखिक बहुत नीक लगैत अछि गरीब धनी छोट बड़ सब एक पंक्तिमे बसैत छथि ई सामानतक बहुत सुन्दर उदाहरण अछि।
बिलकुल भोजन परोसतामे सेहो बहुत अनुशासन रहैत अछि। पहिले सबके भात फेर दालि तरकारी पापड़ अचार दही आ अंतमे मिठाई देल जाइत अछि सबकछु व्यवस्थित ढंग से होइत अछि।
मिथिलांचल भोजमे दहीके विशेष महत्व अछि। बहुत लोक कहैत छी जे दही बिना भोज अधुरा बुझाइत अछि। दहिएक संग भोजन स्वाद आरो बढ़ि जाइत अछि।
सही कहलियौ खीर आ पुआ सेहो बहुत पसंद काइल जाइत अछि बच्चा सब तऽ मिठाई लेल विशेष उत्साहित रहैत छथिन। आ बार -बार आरो देबाक आग्रह करैत छथिन।
भोजन किछु समय युवक केवल सेवा करैत छथिन। ओ सब स्वयं भोजन बादमे करैत छथि पहिले सब अतिथिक संतुष्ट करबाक प्रयास करैत छथि ई सेवा भाव बहुत प्रशंसनीय अछि।
ई बात मिथिलाञ्चलक संस्कृति महान बनाबैत अछि अतिथिक सेवा करब केवल परम्परा नहि बल्कि सम्मान आ संस्कारक प्रतीक मानल जायत अछि
बिल्कुल भोजनक समाप्त भेला बाद अतिथि आयोजक धन्यवाद दैत छथि आ भोजनक स्वाद प्रशंसा करैत छथि ई सुनिकऽ पूराब परिवारक मेहनत सफल बुझाइत अछि
हँ जखन अतिथि मुस्कराए होइत छथि तखन आयोजक चेहरा पर सेहो संन्तोष स्पष्ट देखाई दैत अछि एहन खुशी धन से नहि किनल जा सकैत अछि
हमरा लागैत अछि जे मिथिलाञ्चल भोजन असी शक्ति स्वाद नहि बल्कि